नमस्कार करै छी अहाँके हम। आ, आइ हम अहाँ से एक विषय पर गप करय चाहैत छी। अ अहाँके अहां त सुनने हेबै। बहुत मां देवी दुर्गा के अवतार नओ दुर्गा के अवतार और कत के की रहस्य छै, कतय कहानी छै और किया किया भेल छै। अहां सब बताउ हमरा मां दुर्गा और बनबै सयह कहानी छै।
अहाँके आवाज सहीसं नै आबि रहल अछि।
हेलो।
हां हां।
अभी आबैये।
हां एखैन आबि रहल अइ।
त अहांके हम कहली कि आज हम कहां के दशहरा के विषय पे गप करब। अहां ई बताउ इ ल हमस दशरा कििया ला बनवे छिये और एकरा पीछे के रहस्य छै क कहानी छै और। माँ दुर्गा के अवतार के बारेमे हँ किुछ हमरा बताउ।
आ सभसँ पहिले तऽ दशहरामे दस दिन माता रानीके पूजा होइ छनि। पढ़त ई । -अ दशहरा मनायल जा रहल यए आश्विनमे। जकरा अह सब कहि स। किछ अक अक्टूबरमे। मनायल जाइ छै, ओना साल मे दस सारा । दुर्गा पूजा तीन चार होइ छै ठीक छै लेकिन हँ -हँ -ह चारितटा होइ छै लेकिन आश्विन के। नवरात्रा छै ने ओकरा विशेष रूप से हर जगह मनायल जाय छै । ओना जे हँ -चेैत दवस काफी हँ दीप। तरीका से बंगाल मे मनायल जाय छै। ई । अशिन के ।
अहाँ देखे छियै कि न ।
हँ बंगालमे हम देखने नहि छियै लेकिन सुनने छियै । एखन तक जेनाइ नहि भेलैएा । तऽ -दूर तऽ सुनने छियै कि बहुत। बहु भव्य तरीकासँ एकरा मनायल जाइ छै । तऽ सबसँ पहिले तऽ हम । तब ई । जानै छी कि ई तऽ सबके पता छै कि दस दिन तक दुर्गा माता के पूजा होइ छै । लेकिन ई बहुत । त कम लोकोग सबके पता होइ छै कि कोन भगवान के पूजा कोन भगवती के पूजा। कई दिन होइ छै । ठीक छै तऽ सबसँ। पहिले हम अहाँकेँ बताबय चाहैत छी कि पहिल दिन पूजा ने शैलपुत्रीके कयल जाइत छनि।
अछा शद पुत्री श ई शरद पत्र पण्डित । ब्राह्मण केी पुत्री छलखीन न ।
हँ- हँं- ई ब्राह्मण के पुत्री छलखिन हैं । अगर अहाँ सहीसँ देखबै तऽ सभ ई दुर्गे मैयाके रूप छैन। खाली नाम अलग -अलग छनि आओर रूप हुनकर अलग छनि दुनिआँमे जतेक। छै औरत छै लड़की छै । सभ तऽ माँ दुर्गे छथिन ने? सब दुर्गे के रूप छै हँ कहि सकै छिय सबके नाम अलग-अलग रहै छै तऽ अलग-अलग सबके पहचान बनै छै। तऽ सबसँ पहिल दिन शैल पुत्री के पूजा कयल जाइया जाहिमे कि कलश बैसैया। जेकरा जयन्ती अपना सब कहै छी ।
हँ हँ
अइयोमे इएह छै कि सभसँ पहिले दुर्गा पूजा आबयसँ पहिले लोग घर के साफ-सफाइ करया की दस दिन ला माँ एथिन गलीक चच ओता ततता भऽ सकैया ओतता तत सफाई होइया। मंदिर सबके रौनक अलग भऽ जाइया। दुर्गा पूजामे। तऽ सबसँ पहिले जैन ती खसैया ओहि दिन शैलपुत्री के पूजा होइ छनि दोसर दिन होइ छनि ब्रह्मचारिणीे के। ठीक छै ते सर दिन होइ छनि माँ चन्द्र घण्टा के।
अच्छा!
चारिम दिन माँ कुष्मणडा के पूजा कयल जाइ छै आओर पाँचवा दिन सकन्द माता के जानै छियै ने? प्रकन्द माता के होइ छनि। छठा दिन जाहिके लोक काल रा त्री सेहो कहैया हँ छठा दिन माँ कल्याणी के पूजा होइ छनि जहि दिन बेल नोताई किया बेलनोती नोतल जाइ छै ने छठ्ठा दिन। बेलनौती जकरा कहै छियै ओहि दिन माँ काल्याणी के के पूजा होइ छै ने। आज दिन सप्तमी दिन। बेल। तोरी जे होइया। तऽ ओ सप्तमी दिन -बेल तोड़ अहाँ सब। के हम बताबी तऽ की होइ छै -नेठ ष्ठी दिन जे होइ छै। ओना बेल नोतल जाइ छै। बेल गाछ होइया न?
हँ हँ
और ओहि बेल मे जेहि मे बेल फड़ल हेते गाछ मे ओहिमे और एक साथे जे नओ टा जे डाली मे हेते बेल। बेल जानी छियै फल जे होइ छै।
हँ -हँ बेल सूनने छीए । अहाँ सबके तऽ सब होइ छै हमरा सबके तऽ ई सब नहि होइ छै।
त एक साथे बेल के फल जे होइया से। ताबेत तकने । अ ओहि डाली के पूजा कयल जाइ छै और । दिन ओकरा बनि देल जाइ छै । पूजा कऽ- कऽ साँझ मे ई होइया साँझ मे। और फेर स्तवीं दिन । सुब-ह सुबह ओकरा ज कऽ जे बहिनी रहै छथिन । आ जे पूजा करै। वह ओकरा जााक। केऽ तोड़ि सकैत छथिन दोसर केओ नहि तोड़ि सकैत छै। तऽ ओहि दिन जाकऽ । और वह बेल जे टूट के आबे या। ओ ये सब भगवती के नेत्रृ्। पड़ै छ जतऽ जतय मूर्ति बनैत छथिन। भगवती मूर्ति हुनकर प्रतिमा बनै छ ने ओतऽ ओतऽ ओहिे दिन हुनकर नेत्र पड़ल जाइ छनि आ कहल जाइ छै । कि ओहिसर पहिले । अहाँके देखैयो लेल भेटत अगर इम्हर सबमे अहाँ एलियै तब -ओहिसँ पहिले अहाँ। के भगवती के मूर्ति नहि देख सकैत छियनि हुनकर पट नहि खुलल रहैत छ । स्तमी दिन सप्तमी दिन हँ स्तमी दिन पहिले ओ। बेल टूट केऽ अबै छै ई परर नेत्र पड़े छ। और तखने बलि। प्रदान होइ छै जेकि ओ बलि प्रदान नहि देखल जाइ छै। पण्डित । सब अहाँके इएह कहत । ओहि टाइम मे अहाँके ओम्हर नहि देखैके अछि ओ बलि प्रदान केओ नहि देखैत छै । तऽ सप्तमी दिन । इएह होइ छै बलि प्रदान से भऽ कऽ आरती -तारती भेल खतम भऽ गेल। फेर ओहिएके रातिमे फेर निशा पूजा होइत छै । निशा पूजा । जे बारह । हँ बारह बजे के बाद शुरुए होइ छै । निशा भाग राइतत बारह बजे। से मान । जाइ छै ने । ओ पूजा ह । बारह बजे के बाद शुरुए होइ छै । ठीक । ओ पूजामे सेहो मानल जाइ छै कहि सकैत छियै परम्परा आइ तक भऽ एलैएा तऽ कहल जाइ छै कि जतेक आ। डइन सब रहै छै ओकरा सबके शक्ति कम करै लेल।
आ बड़ ई चीज मानल जाइ छै इर। सारामे लोक के बना नाच ।
बहुत नजरि तजरि बच्चा सबके देखैत। देै जे ओ। गला में बान्हि दै छै लहसुन काला कपड़ा में दऽ कऽ हँ कियाकि डाई योगिन सबके । नई बुझलो ।
ई सब क नहि होइ छै ।
मानल जाइ छै। कि डान चोगिन सब होइ छै ने ओकरा नवरात्रामे कि ज्यादा भगवान शक्ति दऽ दै छथिन भगवती । तऽ ईसभ । ई सबके ओकर सबके नजर किछु बेसी एहिमे दशराा मे चलैत रहै छै।
अच्छा लोग इहो कहै छै कि रोड पर क फिटूट क । अभ ।
हँ और ओहि तहिे दुआरे जे निशा भाग राति मे पूजा जे होइ छै । ने । तऽ ओहिमे बलि‌। प्रदान पहिले कुम्हर जानैत छियै ।
हम कुम्हर छी जे दिया उआ बनबै छी से।
नहि नहि कुम्हार-कुम्हर जेकर जे नहि कुम्हर होइया फल होइया जेना सजमनि होइया ने? ओनहिते कुम्हर एगो फल होइ छै। एक सब्जी सब छै हँ। कदीमा अलग में भेलै। कुम्हर अलग भ चलै
अच्छा
कुम्हर पहिले-पहिले बलि प्रदान चढ़ायल जाइ या। ओहिके बाद फेर जते ओना इहो मानल जाइ छै कि ओहिमे अगर अहाँके भऽ सकय तऽ ओहि पूजामे चूड़ी-लहठी और सिन दूर अहाँ चढ़ाव। आओर ओहिके बाद अपने ओ लगाउ यूज करू तऽ बहुत शुभ मानल जाइत छै। निशा भागके अगर चूरी लह ती भेट तऽ ल‌ लेबाक ‌‌ चाही। बहुत शुभ मानलइ छै ओ पूजाके। ओहिके बाद फेर अष्टमी भ भऽ गेल सुबहमे। तऽ मह गौरी के पूजा होइ छनि अष्टमी दिन महाअष्टमीे क। ओहिमे भगवती के पातरि देल जाय या कनिया खुआल जाय या। जकरा जतेक भऽ सकै। कन्या हँ कन्या खुआल जाइ छै। ओहिके बाद खोंइ खोंइच भरै छथि। जे सुहागन सब रहै छथि। ओ खोंइच-तोंइच सेहो भरै छथिन। और तो आओर मानल जाइ छै कि ओहि दिन अगर भऽ सकय तऽ उपवास राखु महागौरी के अष्टमी दिन उपवास रखबाक चाही, जकरा सम्भव होय छै। और बलि प्रदान सेहो पड़ै कै ते के कोबला रहै छै, ओय दिन चढ़एनाय
अहाँ हमरा एत त कलश स्थापन होइ छै नओ दिन पर पंडिजी अबैय छथिन।
ओ तऽ हम अहाँ के तहने कहलौ हें। जयन्ती जे खसै छथिन। कलस्थापन ओ ते पहिले जहिया से शैेलपुत्री के होय छै।
तऽ नौ दिन हमरा सबके यहाँ कंटिन्युसली पंडित जी आ के पूजा
हाँ पूजो करबै छ थिन और तोर जकरा सम्भव होय छै ने। ओ पाठ करबाबै छै। ए घर पर। दस दिन के व्रत रखलक।
हाँ-हाँ हमरा एता ई होय छै, हमरा एता ई होय छै हमर नानी मां
कियो-कियो फल खेलक, ओय पर एना कऽ उम्म रखलक, यहाँ तक कि अहाँ देखबै केकरो-केकरो अपना शरीर पर जयन्ती जनमेनाय, अपन-अपन श्रद्धा होय छै, पूजा सब मे ते इहाए छै अहाँ के जते भ सकै, जते अहाँ के मोन मे श्रद्धा अय, ओते तरीका से अहाँ पूजा कऽ सकै छियन। भगवती के हुं ह्म्म ठीक छै।